हेलो
क्य हाल चाल?
ठीक छौ तोहर की हाल छौ।
बढ़िया एकदम चलि रहल छौ ठीक। खनाा पीना मनि गेलै?
खेनाइ नहि बनलहुँ एखन एखन बैसले छलियौ तऽ कहलियै एक बेर गप्प कऽ लैत छी तोरासँ तऽ तकरबाद खेनाइ बनतै।
ह हमरो नहि बनलौए। नहि नहि साँझमे नास्ता भेलैयए।
ह
बड़ा पाव समोसा आयल छलैया।
ओ समोसा हखल हँ।
हँ
ह खेल
आ खाना लेटे बनतै काल्हि दव छै ने तऽ छुट्टी। हँ
हँ ते
आ बौआ हँ बौआ कहलक मैच देखब ओकर आइ छै काँदीनी फाइनल।
हँ हेतै बच्चा सबके तऽ रहै छै मैथ तऽ अपन देखखा दता तऽ ठीके। ओ नहि हम तऽ सोचलियै खेनाइ नहि बनेलियै जा। खिचड़ी ऐसेन छै ने।
हँ नहि हमर ओ नहि खेतै छोला चावल बनेने रहियै।
हँ
अपन ओहो छै समोसा खेलकै आब जे करे राति।
हँ नहि हम सोचलिय खिचड़ी से की कहै छै बना लेबै।
हँ-हँ
प्लेन खिचड़ी तोरा बौ के निक लागे छै एो आसानन छै दिन में बना न पाबे छै। किच गर्मी
नहि नहि रााते मे हँ बना लेके खिचड़ो तऽ नीके छै शनि दिन त एनाँ खेबाक चाही।
हँ ओहिी दुआरे कहली कि गाँं सेनाहु नवका चाउर आयल छलए कनी।
ह
ता दुआरे कहली जे आइ बना के देखे छियै आ दिन मे बनबे छियै तऽ ओ बौआ आबै छै। एक बजे मे ह आबे छथिन दू अढ़ाई बजे तो खिचड़ नीक
नहि-नहि- नहि ठंडा नहि नीक लागैत रहै छै।
हँ ता रात कऽ ओ कहियो कहियोसँ आनि कऽ सोचै छियै तऽ बना लेलहुँ। आ ओ गर्मेी गर्मी अपन रहल सभ खा लेलक।
आरदारा मे खीर सब बनेने रहै कि ने खीर दालि पूरी सब।
हँ अरदारामे देने रहियौ पातरि एना तऽ एक आदमी रहथिन हमर गाँवमे तोरा मरय वला। तऽ ओहि दुआरे से की कहै छै सोचियै जे कहिया दियै नहि दियै लेकिन ओ ठीक भऽ गेलखिन बीचे मे दऽ देलियै रहै भदबो पड़ल।
हँ हमहुँ देलियए अरे भगवान के भोग लागे मे थोड़े ने भदवा आर अथी बियाह दान होइ छैय भदवा मे
हां वएह कहलिये जे भगवान के भोग लग कोना कही मरे जैतथिन तऽ फेर खतमो भऽ जैते अरदरा ताहि दुआरे से खीर एना तऽ गाँवमे अपन पातरि होइत छैय, दियादनी रहैत छथि।
हां हमरो गाँवमे साउस देलखिन तहन हम एते तऽ भोग लगा देलियनि भगवान
हाऊ हमहुँ अपन एतय बना कऽ खीर देल पूरी भोग लगा देलियनि।
बड्ड महग अखन भऽ गेलै डेढ़ सए रुपए किलो।
हां एतय तऽ आब भेटनाइये कम भऽ जेतै एतय स
हां एतहुं कम भेलैये डेढ़ सए रुपए किलो बहुत कम भेटै छैय।
हां नैय एतय जे सब हां हां ताहि दुआरे
ताहि में कम भऽ गेलै।
सब आम रखने छैय ने आब ओ गछपक्कू के कऽ के रखे छैय, ओ टिकतौ ने गछपक्क पक्कू वला आम ओ बेसी नैय टिक कह अनबीह तुरते खा ले महगो आ ओ नीक स्वादो ने हमरा नैय नीक लागैया। तैय गाछ वला पाकल
हां सोम तऽ परसुए से छैय।
हां सोम परसूसँ करबो।
हां हमर हां हमर बाग अगा पूर्णिमा वला के अगा छैय नैय एगो
हां हां हां तऽ तू सब कर भी पूर्णिमा से
हां हमर पूर्णिमा से करै छियै हम
हां तऽ ओहि दिना तऽ एहि बेर पञ्चमी यौ छौ मधुश्रावणी शुरू जे हेतौ
हां पञ्चमी तब तऽ नीक छैय।
पञ्चमी पातरो छौ।
ऐना तहनो सोचलयै, जे सोम दिन व्रत कऽ लेबै रातिमे खा लेबै।
हां ओहि दिन तऽ खीर घर जर होइ छैय से मधुश्रावणी ई वला पञ्चमी वला
पातैर हां बिना नून के घर जर बनै छैय।
हां तऽ एहिमे तऽ खीर घर जर खाइये पड़ै छैय। तऽ ओहि दिना तहन वएह करय पड़तौ दिन भरि कऽ कऽ रातिमे खए पड़त हुं।
हां लेकिन हमर तऽ फलहारी होइ छैय, से
तहन भोर मे खैहिए लेकिन ओहि दिना इ बला पाबिन के खीर घोरजाउर लोक खाइते ये पंचमी मे हां
हां हां।
दे्खैय नैय छैय, मधुश्रावणी कथा मे छैय हां। जे मरे त पन्द्रह दिन बाद फेर ओकर मधु मेना पंचमी होइ छैय
हां हां
तऽ लेकिन ओहि दिना उएह करिहे ने खा लिहेअ। ओहि लेय की हेतै अनूना खा लिहे।
हां देखबै।
हां अनूनो करइ तऽ कुनू नैय आब भगवानेके भोग लैय प्रसाद खाय लैय कुनू एहन नैय रहैय छैय। तऽ खा लिहे कियाकी फेर प्रात भने यदि जे नियम छैय से सब राख तखन धीरे-धीरे त मतलब विलुप्ते भेल जाइ छैय मिथिलाके वीध व्यवहार सब
त हं धीरे-धीरे सबटा अथी भेल जाय छै।
त जे छैय अखन जे बुझैय छी से सब किये जे देबहीं।
ना ना हमर त फलहारी रहैय छैय देखबै ओहिमें कनी ल लेबै।
हँ कनी परसादी बुझि क, कनी परसादी खेने व्रत नैय टूटैय छैय सेओ ओ देखै छी ने कहैय छथिन प्रेमानन्द जी जे नैय टुटैय छै।
वेह करबैय जे पातैर देने रहबै से एक चम्मच मुँह में।
हँ एक चम्मच खा लीहें आ फेर रैख लीहें भोर में खैइहें अपन भोरो में त कहै छी व्रते हेतौ मंगल।
मंगल हँ मंगला गोरी सेहो रहै छै ने इ सावन के क क फेर मंगल सोइप दैय छियै।
हँ हँ त ओय तहन वेह क कमे बनबीहें जतबी बौआ खेतो।
हँ अगहन स शुरू करैय छियै मंगल आ सावन के बाद सोइप देलौं।
ओ से करैय छीहीं।
फेर भादव आसीन बहुत व्रत भ जाय छैय दुर्गा पूजा, दिवाली, करवाचौथ।
हँ बहुत व्रत भ जाय छै हँ इ त छौ। इहो ठीके छौ फेर हं फेर ओहि समयमें
फेर अपन तीन महिना बाद फेर अगहन में उठा लेलौं।
हँ फेर अगहन में उठा लीहें, एनाहु त व्रत जे छैय अगहनस शुरू होय छैय बैसाख में सोप
हँ ना हम नैय सोपै छियै बैसाख में।
ओ नैय सोपै छीहीं।
नय।
नाय अपना सब में नैय कहैय छैय जे कोनो भी व्रत जे अगहन से शुरू करु आ बैसाख में सोइप दीअ।
सोइप दैय छलि अयबेर नैय सोपलियै कहली जे नै सावन कए क सोइप देबैय।
अँ से त अलग छौ लेकिन एना बेस
आ नैय ज देखबै कियकि हिनको मंगल व्रत रहैय छनि नहि त कैरते रहि जेबैय।
हँ दे नैय सोइपे दीहें ने फेर करिहें कियाकी बेस इ व्रत भ जाय छौ फेर त
हँ दुर्गा पूजा हँ करवाचौठ, जितिया
हँ बड व्रत भ जेतौ। हँ तैय से नीक सोइप दीहेंन आ फेर अपन उठा लीहें जेना कहलीनहें
हँ फेर अगहन में रैव चालू हेतौ भादवक रैव एतैय। तुहुं करैय छी ने भादव?
नाय भादव के रैव हम नैय करै छलियो हम वेह अगहनवला जे छ टा होयछौ
हँ।
से करे छलिये भादव बला सोचैय छियै जे एकटा करबे सब बेर किछ ने किछ भए जाय छैय। पिछलो बेर सोचने रहिये तऽ हमर गाँंवं में एक आदमी के बच्चा भेल रहैनि तऽ नैय पूजा करैय के रहैय छैय।
ओ।
तऽ बीच वला नैय भेलैय। फेर अय बेेर सोचैय छियै जे देखी यदि भऽ जेतैय तऽ एकोटा एकेटा ने तुहों करैय छीहीं हँ एकटा करबैय
बिचला एकटा करैय छी
अय बेर तऽ चारि टा हेतैय ना सकराँति वला के
अऽ
भादवक रइव आ जे पूर्णिमा सँ करतै ओकरा पाँच टा हेतै
एग कऽ लिहे एगो दुनू में से जे रहतौ
हँ वैह सोचे छियै जे एकटा देखबै जे नीक रहतै तऽ कये गय हुनका छनि हमर पुत तोह के छनि बौआ होबे बला तऽ यदि ओहो समय मे इहो बेर भेल वैह दुआरे सोच के नहि बजलियै जे मोन मे होए या फेर नहि केलौ तऽ भऽ जाइ छै जे नहि होइयै
हँ
ओहि बेर कहलियै शुरू करबै तऽ एक बेेर कहै गेलखिन जे मलेमास छै मलेमास मे कोनो नवका व्रत नहि शुरू करू
हँ मलेमासमे नहि करै छै कहय छै।
कुनो नबका व्रत
हँ नव व्रत नहि
हँ तऽ नहि केलिये फेर अहि बेर फेर हुनका देखिन जौत पुतोहु के बौआ होवे बला छै ते नैया यदि ओहि समयमे भऽ जेतनि तऽ फेर पूजा नय करू
हू
आब देखी यदि सब चीज नीके रहतै तहन हेतै तऽ करबै एकटा बीच वला सोचलियै जे एकटा करबै नहि तहन तऽ फेर नहि हेतै से हेतै हँ तहि दुआरे एखन नहि कहितो माओ कहे छले जे एकटा कहलिहे बबियो करै छै।
हँ हमर माँए कोबला केने छै।
ह नहि हमरा कोबला नहि यए लेकिन करै छै सब तऽ सोचलियै जे
केने रहे ते ओ छः साल केलियै हम कहले माँ तोहर कोबला खत्म भेलो आब हम अपन बच्चा लै करै छि हँ माँ केने रहे हमरा नहि मोन खराब भेल रहै तहीमे
ओ आ भादवक रैब कहै छै समांगे ले
हँ तऽ हम केली जे हम कहलिये भऽ गेलो हमर आब खतम भेलो आब हम अपन घरवला बच्चा लै करै छी
हँ हँ हँ तऽ ओहो ठीके छौ अभी हमहुँ देखी हेते तऽ करबै एकटा
हू
बहुत लोक तऽ पाँचो करै छै।
गए बहुत लोग तक आब म मका ई की कहै छै मरीच खंड एगो मरीच के तीन टुकड़ा कऽ के
हँ
एगो ऊपर फेके छै एगो तुलसी लग एगो मुंह में लऽ के एक सुर में जे तू पइन पिली पिली बस खतम
ओ
मरीच खण्ड तऽ एगो हमर सासुर मे बहुत जनौना करै छै।
ओ नहि आ हमरा घरमे तोरा भादबक रैबमे हमरा सासुर तरफ सब अनोना करै छथिन एकसंझा एगो एकटा कऽ कऽ आ अनुना बेसी अनुना बेसी करै छथिन अपन सभ आदमी।
हँ बकी रैब अनुना कऽ लैत हेतै।
हँ हँ अनुना चारू करै जाइ छेथ थिन सभ चीज खेलहुँ नून नहि खेलहुँ अपन
हँ ह।
आ एकटा कऽ एक सनझा केलहुँ से सभ आदमी करै छथिन ननेद दियादनी। सब लेकिन इहो करै छलखिन हमर बड़ो करै छलखिन हे तऽ ई छोड़ि देलखिन अनुना लएगे पोरका केने रहथिन गे
हँ।
भादवक अनुना ओ करै छथिन ओ कहैत छथिन जे हम कुमारेसँ करै छलहुँ हेँ। तऽ ओहो अनूने करै एकसनझा।
करै छै।
हँ अनुना बहुत लोक करै छै एक समझा नहि अनुना के
हँ केेलक।
हँ आ हमरा तोरा अनुना नहि होइया केल लो रहल ब्लड प्रेशर ओर ओहिस नीक हमरा एकसनझे कऽ लेलहुँ जे पंजो एक एक बेर कऽक खतम।
छै उएह ठीक छै आनुना बनबैयो करयके आओर मगजमारी।
हँ आनुना मे खेबो की करू आ खेला हमरा नीको नहि किछ लगैए
आ ई छै ने जे अपन ले अलग बनाउ फेर बच्चा सब ले घर ले अलग बनाउ आ रबि रहल सब घरेमे रहल।
हँ एहिमे छुआ जेतै ई हेतै अपना सबके तऽ अपैत हेतै सखरी हेतै। हँ ओहो बहुत छै ताहि दुआरे सोचलिया जे तऽ एक सनझे यदि ओ नहि हेतनि हुनका बौआ तौआ सब नीके रहतै।
हँ वएहे कअली हे।
हँ एकटा एकसनझे कऽ लेबै हमु उ सेह सोचलियै।
वेह ठीक रहतौ।
हँं जे वएह नीक रहतै। सेह हेतै ओतऽ ओहिना जहिना भादवक रवि करै छी अथीके करै छी तैहिना ने अगहन बला जेना। ह ओहिना करै के रहै छै हऽ।
ओहिमे छओ टा नवेद्य दै छियै एहिमे पाँच टा नवेद्य।
ओ एहिमे पाँच टा ओहिमे छअ महिनाके भेल ताहि दुआरे एहिमे पाँच
छहटा कूरि रहल एमे पाँच
पाँचटा हँ का एतऽबी अन्तर रहल।
किछो नहि सबटा ओहि ना।
हँ से तऽ करबै तऽ तोरा सभसँ पूछे लेबौ माँओ सँ पूछि लेबै जे केनाकी वएह पाँच टा फल लऽक।
हँ पाँच टा फल लऽक अपन करैत सेब ओहिना सब चीज।
तऽ खाली नेबेद्द देबै पाँच ठन्ना। ह देखि सोचै छियै जे हेतै ओहि हिसाब सँ।
नहि अखन जे कलेमे कले मेऽ बाद मे नहि हेतौ केल।
बाद मे तऽ आओर नहि केयल होइ छै आब तऽ पहिले वाला लोक के देहो नहि छै ततेक
हँ पहिले के हमर बूढ़ी माता सब अखन तक जितिया करै छै।
हँ।
रैब कनि दिन पहिले छोड़लखिन ह। नय हमर सासुर मे तऽ होइ छै।
न ई
हमरो तऽ भऽ गेलै, कए साल पाँच छ साल भऽ गेल हेत्ते हमरो ने?
फलसँ तऽ लागे करै छी ह
हँ भट
आ ई तऽ कहैत छै, जेना सास सब करैत रहैत छै, तहने होइत छै।
हँ हँ, जेना अपनो सबके गाँंव में तऽ नहि होइ छै ने?